की हाल चाल।
बढ़ियां छै अपन कहियौ
बढ़ियां छै अखने हलुआ खेलौं हँ
बा भऽ गेलै नास्ता पानि
चाह नैय बनेलौ हेँ नै नाश्ता पानी बनेबै तखन एखन तऽ चढ़ले छै
आओर की सब बना रहल छी। आगू के की प्लान छै।
आलू प्याज बैगन के सब्जी
वाह बड़ सुन्दर आओर कथी सब बनायब।
बैगन के सब्जी मौसुरी के दालि भात भातो नै चढ़ेलियै उसरि गेलियै। आ पिआउजक कचरी
अद्भुत अद्भुत बड नीक।
सएह सब बनि रहल छै। आब कनी चाय पीबय के मुन भऽ रहल अछि।
आइ की बुझाय या बारिश नै हयत आइ रौद उग गेल एकदम कगर।
आँ
आइ तऽ रौद लागैय बड्ड कड़गर उठ उगि गेल। आई बारिश बुझाया नै हएत मौसम बड़ा आइ आइके गर्मी फेर जे छै न से। गजब ढाठ बड गर्मी छै।
पपा आएब क बैस गेलखिन
की करबै आब चलि जाउ इम्हर उमहर
कतऽ जे ब छत पर जेब रौंद में
की करब घरमे जाकऽ बैस कऽ करू।
घरे मे छिय। चौकी पर आबि कऽ बैस गेल।
की करथिन घर अङ्गना छै। तऽ ओ अयबे जेबे करथिन जतबे जगह रहतै ओतबे म काज हतै
ह
आब देखियौ हमरो बजबै छथिन। की करियै हम
आओर सब कइो तहन
आओर सभ ठीके ठाक चलि रहल छै।
पुछिौ चाय पीथिन तऽ।
चाय पीबै की पप्पा।
कतहुसँ पूछै छियै।
चाय पीबै यौ प पा चाय पीबै। चइओ पीबै नहि पीताऽ।
ह।
रजुआ के कुकुर गेटे पर ठाड़ रहे छै।
आ कतऽ जेते पोसने छै। तखन तऽ गेट पर रहे छै। बिना पोसने थोड़े ने रहे छै। पोसने छै। गेट पर रहे छै।
अच्छा जनकपुर गेल छी कहियौ।
जनकपुर ने गेलों हम तऽ एखन तक सिमरियो नहि गेलों हें। बच्चा मे कया सिमरिया गेलों ध्यानो नहि। यै एतहो दस साल भऽ गेल एखन तक नहि केलहुँ हेँ। मोन होइ ये सिमरीया जाइके।
पूर एक दिन चलू घुमय लए बड्ड सुन्दर जगह छै।
हँ ओ तऽ मिथिला के सबस प्रसिद्ध जगह छै।
ह ब्ड नीक आओर सुनै छियै। कि राम जानकीके विवाह हु कतय भेल छै। स्वयंवर जतय तीनो लोकके देवता सब आयल छथिन।
मूर्ति सब बनायल हेतै।
हूँ हू।
हँ जेबै सोइच
पावन स्थल छै मिथिलामे रहिकऽ अगर जनकपुर नहि गेलहुँ तऽ ई दुर्भाग्यक गप
मिथिला मे र रही कत एखन तक हम बड थमनहि गेलहुँ हेँ। न डोकखर गेलो हैं। बिदेश्वर गेलो हैं। कुशेश्वर गेलों है। कतहु नहि गेलो है। ताकर मतलब।
नहि त कपिलेश्वर त एक बेेर हम गेल छी। उगनो महादेव गेलत के दर्शन किने
उगना महादेव गेल छीै उच्चैठ गेल छी आऔर कहाँ कतौ गेल
उच्चैठ ने गेलों हे उचैठ जाय के ते हमरो सेहन्ता होययै
उच्चैठो बड नीक जगह छै
हँ मिथिलाे तऽ ओहो पाबनि धरतीे
कालिदास के जतेक वर्णन छैत एकटा ओकर फोटो
एक एक हँ ओतऽके सुनै छियै बहुत कृपा छै माता रानीके
हँ से जे होय अपन सौसेके कृपा छै सौसेके बड़ नीक छथिन
नीक दार्शनिक अस्थल अछि अई दुआरे एक बेर प्लान बनबै छी कि जे
सब मन्दिरसँ मिथिलामे ज एतेक मंदिर छै सब मे किछ ने किछ जुड़ल छै ओकर किछ ने किछ रहस्य छै बिना रहस्य के कोनो मंदिर नै छै अपनेसँ बनायल कोनो नै छै हरेक ठम रहस्य जुड़ल छै
तऽ आओर कि छै जीवनमे इएहसब छै न जे कनि घुमि फिरि ली बाँकी सबटा तऽ खतमे भऽ जाइ छै एक दिन
नै एखन धियापुता छोट छै लोक उएह पालैमे रहि जाइ छै ताहिके बाद घूमै फिरै के एजे खतम भऽ जाय छै
जीवनमे सबटा काज तऽ होइते रहै छै कोनो एहन काज छै कि रुकैवला छै ताहिमे ओहि बीचमे समय निकालि क आदमी के घुमबाको चाही
मिथिला के पुतौहु जे छै न बाहर जे घर स बाहर चैल गेलै ओ त अपन स्वतंत्र छै जे घरमे परिवार परि एखनो छै हमर सबके घरमे छै हमर सबके घरमेखनो छै अगर एकटा एक एकटा एकटा मोबाइल हमर हमर बिआह के दस साल भऽ गेला आइ तक अपन पति के एकटा मोबाइल नै जानै छै अब हमर घरमे एहन छै बु हमर बाप एखन तक जतेक मोबाइल यूज केलिया हमर बाप देने छै बुझि सकै छी
की क सकै छीयै लेकिन तैयो मी
नय एखनो जे छै जे एतके नै नै एख नै छै महिलास सब आगाद ओ ओ एकटा कनियाँ ओ ठीक छै जे चलि गेलै चलि गेलै जे ए छै ओ एखनो कनिया छै एखनो ओ समाज के अन्दर समाज के ओकर दबाव छै नै ड्रेसिंग पर एत नै छै ओही ठाम देलियौ गई नै छै
सीमा एकटा जे छै न रूरी छै लेकिन तहन छै कि जे एहन नै छै कि जे शौक लोक मारि लैया
ह तू दवा
सम्मान देनाइ ककरो एकटा नीक छै लेकिन एहन नै छै कि जे आदमी शौख
नै नै हमरा सबके घरेमे एखनो बहुत शौक मारने छै सिमरिया जाय मे या कतौ जाय मे दस हजार दस द हजार नै खर्चा होइ छै एकटा कपड़ा अगर लै छैय तऽ ओ डराक
चलू अगले मंगलक घुमिकऽ चलि आबी सोम कऽ रातिमे चलब आ भोरमे जे छै
आल हेतै की भेल हेतै नै भेल हेतै
एखन एखन बाढ़िके तऽ ओहन कुनो नै छै लेकिन कहि नै सकै छी कहि नै सकै छी हलाकि
कियानेगेलियै
आब एक सप्ताह छै पता लगबै छै
हहं तो बड़ चीज के पता लगबे छै यहा त डंस क्लास के पता लगा लेलियह अहााँ त गलटी के पता लगा लेलियय यहा सिमरिया के पता
गिलटी के पता लगेने रहै तऽ ओ कहलक जे मतलब आयुर्वेदी ओ पवन जी कहलथि जे आउ एक दिन जहियापुरसँतहोइये देखा लिअ हम देखा दै छी डॉक्टर आयब हमरा फोन कऽ लेब
कत होॉस्पिटल छै
एहिठमा राज कैम्पस के पास
राज केमपस में कत जा केदखियौ
राजके उपसमे जतऽ सुइया दियाबय नहि गेल रहियै
ककरा सुूइया दियास गेल रहियै
करोना बला सुइयां लेब नहीं गेल रहियै
ओतऽ गेल रह इम्हर पाँच नाका दिस
नहिराज कैं्मपस मे भी गेल रहियै एक बेेर महाँसँ नहि गेल रहियै अहाँ नहि गेल रहियै क अहुूँ तऽ गेल रहियै दोसर डोज लए अहुूँ गेल रहियै
हम दोसर डोज लेबे नकेलियै
तऽ राजे कैम्पस गेल रहिय अपना
इ
अहाँ नहि देखने छियै काली मंन्दिर जतय छथिन ने जतय गेट घुसै छियै ने ओहि शायड मे एहि कातस छै हँ ओहिठमा दू टा डिपार्टमेंट छै आयुर्वेदिक भी छै आ एकटा सरकारी डिपार्टमेंट छै हॉस्पिटल
जेबै अगिला मंगलके तन स काल छुट्टी रह तऽ बाज ने भेल
बिसरि गेलियै हम याद नहि रहल यादे नहि रहल
जेब तकनि
नहि नहि परसू सोमके गप्प कयने रहिय इसकुल लऽ कऽ जाइत रहहिै तऽ ओहो इसकुल ल के जाइत रहियै तऽ सङगे सगे दुनू गोटा गेलियै तऽ बतियाइते गेलियै ओकर बाद हम फेर ड्यूटी चलि गेलियै हमरा दिमाग तऽ उतरि गेल फेर दोसरो दिन हमरा दिमाग गेल एहन कोनो बात नहि बूझीलियै आहा बुझय नहि छियै ई बात हमरा ध्यान नहि रहल
सब बीमारी छै ओकर बॉडी मे की भऽ रहल छै लोक खाइ छी ने हमरा तऽ गरम गरम
नहि नहि ध्यान तऽ चौबीसो घं्टा रहैया एहन कोनो बात नहि छै ध्यान हमरा चौबीसो घंटा रहैय की करबै लेकिन पुरस टाइमके अभाव हमरा बहुत चीज दिमागमे चलैत रहैए एहन कोनो बात नहि
से कते कमाई केलिया ने टाइमक अभाव नहि या
आ दोसर बात तऽ अभावो अछि इहो बात अहाँकेँ सही अछि
भगवान करै अहाँ एहन टाइमके अभाव सबके होइ
नै नै एहन सबके नै होई भोरसँ तऽ पड़ले छी पड़ले छी एहन आदमी डैर होकु सएह कहने रहै कि गैर थैर नै भ क डर लागैत रहै या गप करैत आई स कहै छी कि कनि अहाँसब बेसीे गप नै करू
हूँ कनियाँ सबके कतै र मौगी कनियाँ बैन कऽ घरमे
नै यै अहाँ उड़ू न आकाश मान मे हमरा तऽ खुशी हएत
यौ उड़ै छै जे अजाद छै सएह
हमरा तऽ खुशी हएत हमरा तऽ तरफसँ तऽ कोनो पाबन्दी नै अछि
अही तरफसँ त उहूँक
कोनो चीज लए तऽ रोकटोक कहियो नै केलौ हेँ
अथी लए रोक टोक नै करब सबटा लए केलौं
बात करै छी आइ तक तऽ रुक टुकनै के लौं
फेसोबुक लए करेजी कटैत
देखियौ किछ गलत कखनो देखै छियै तखने हम बाजै छी एहन बात छै
किछ नै किओ करै छै
ई ते निक बात अछि कि यहाँ पर हम नजैर राखने रहै छी आहााँ के सुरत अच्छा हमेशा चौबीसो घण्टा रहैत कि तऽ भाग्यक गप
त
कतबो सुरक्षा किओ अपने कऽ लै छै तैयो आदमी के जे छै न एकटा रहै छै गार्जियन सिपिंग रहबाक चाही
अहाँके हेल्प नै चाही हमरा ककरो हेल्प नै चाही ककरो हमरा
अहाँके गारजीयन हम दुनू गोटा एक गोटा एक दूसरे के पूरक छी
रहब
कहबे करै छी बजबे करै छी हमर गलत सही पर आहाँ नै ठोक छी
हँ
एकटा टोकै वाला रहबाक चाही जे गलत सही पर ध्यान दिया टोकए एहिस आदमी जे छै न अपना आपमे रहै छै अपना आप पर नियंत्रण राखि सकै या
एगारह तारीक क एकादशी ओ छै
हमरा तऽ खुशी होइया जख
आई कए तारीख छै आठ की सात
आइ स आठ तारीख भ गेल
आठ एगारहक एकादसी छै
एगारह के एखन तीन चारि दिन तीन दिन छै एखन हेरबासल एखन किया लगतै
कतो देखलियैया ओइ बात पर कनि करबै डिस्कस फोन कऽक गाम
एखन किया लगतै अइ महीना मे किया लगतै तइ लगबो करतै तऽ अगिला महीना भादो मे लग
से कोनो जरूरी छाय
भाद भादवमे लोगके चाही लेकिन
लगतै कि नै मिथिला पञ्चांगमे देख पड़तै
तऽ इहो पंचांगमे तऽ पता चलि जायत विश्वविद्यालय वला मे
जै मे चलै देख पड़तै फेसबुक पर हम देखलियैया
फेसबुकके कोनु भरोसा नै सोशल मीडियाके
हँ तइ दुआरे अपन मिथिलाके पञ्चांगमे देखि
हँ किछ गततो लोक पोस्ट कदैया वायरल होइके लेल
वायरलओ पोस्ट सऽ की वायरल
वायरल ई होइ छैय कि जे दस आदमी पचास आदमी लाइक कॉमेंट भेटतै ने भाय पाँन सो हजार वायरल नइ हेतै तऽ कॅमेन्ट लाइक तऽ भेटतै ने
अइ सब चीज पर बेसी कमेंट लायक नै भेटै छै
भेटे छैय नै जेकरा इंटरेस्ट हेतै भा ओईमे तऽ ओ जरूर पूछबे